की की हाल अ हमू ठीक छी खेनाय खेनाय खेनाइ पिनाइ सब भेल हँ हमरो खेनाइ पिनाइ भऽ गेल आर एखन कथी कऽ रहल छलहुँ
एखन तऽ किछो नहि पढ़ि रहल छलहुँ हेँ
पढ़ि रहल छलहुँ हेँ कीसभ पढ़लियैए
पढ़ि रहल छी
बेसी इंग्लिश शब्दक प्रयोग नहि करयके छै अहाँ साइंसके भी क आ वि
अच्छा विज्ञान ह विज्ञान पढ़ि रहल छलीए
हँ मतलब एक दूटा चलते लेकिन अधिक उपयोग नहि कर के छै
अच्छा
ह्म आओर कोनो राजनीतिक गप नहि करयके छै
अहाँके लागैए कि हम एहन कोनो गप्प करब
ह से बात तऽ अहाँ से कहलहुँ से तऽ हमरा नहि बुझाइया तऽ हम सोचि रहल छी जे अहाँसँ किछु काज कराल जाय एक गिलास पानि आनि कऽ देब कि हमरा
ठीक छै रू आइन छीी
ह नहि नहि अहाँ जहन दूर से जहन आबि जायत तहन अहाँ हमरा फोन अथी पानि देब ठीक छै एखन नहि देब एखन जरुरत नहि अए हुँ आओर घरमे सभ केहन अइ साासु ससुर सभ
सभ बड़ नीक छै अहाँ बताउ अहाँके
आ बौआ केहन अइ बौआ अहाँके
जा ये अहाँके नहि पता है हमर बौआ नहि भेलै एखन तक
बौआ नै भेल नहि अहाँ की कहि रहल छी हम कही हम कही गलत नम्बर पर तनी फोन लगा देलियै य
गलत इन्फोर्मेशन भेटल है अहाँके ई झूठे अफवा उड़ल रहे एहन किछो नै छै
नहि नहि नहि देखियो सही सह गप करब
अहाँ हमरा अपन अहाँ हमरा अपन बियाह मे नहि ब जेलौ आंहा पर इ बातक बहुत दुःख अए
अच्छा कोनो बात नहि अहाँ लए हम दोबारा बिआह कऽ लेब ओहि लए की छै
अच्छा हमरा लेल अहा फ़ेरो क लेब बियाह
नह ले किछु देख छिय लोक एनिवर्स स्त्री पर बियाह कऽ ले छै अह ऑप्शन तकबे ते बेर में दोसरो जरूरी नहि छै ओहा एकेटा ऑप्शन से हुँ और कहियौ कि बहिनक की हाल है अंकिताक अंकित टा खहाल कहू
दीदी हाल नीक अय सामने एखन बैस क मोबाइलक उपयोग क रहले
पैर हाथक दर्द से ओ परेशान हयत आ कोनाटी के दर्द से तऽ अधिक परेश सन होयत ओ
हँ
हुँ दवाइ खेलक कनि पुछियो त ओकरा स
दवाइ खेलियै दीदी दवाइ खै लिए है हम दबाइ तऽ नहि खेलियै दबाइ नहि खेलके य
ओ दवाय नहि देलकै य‌ए हू अच्छा अ तऽ हुनका कहियो जे अहाँ दवाइ जे नहि खेबै तऽ अहाँके बादमे जे दर्द हैत तऽ अहाँके डॉक्टर लग पाई के देत अहाँ के ससुर हेलो हलो अहुके आवाज बड़ा किछु नहि है